हेलो
हाल चाल का कहू अहाँ तऽ आजकल फोने नहि करली पता नहि कह इतना व्यस्त रहेली जब कॉल करब तऽ हमह करब अहाँ तऽ कर न सकियै एको बार कॉल उपर से एगोताऽ
कहू अहाँ से अभिये तऽ हम फोन कले रहलीै अहाँके नेटवर्क सही रहय तब ने फोने कटि गेल और सब बतेलियौ अहाँ खाना पीना भऽ गेल की
हँ खाना पीना तऽ भऽ गेल अहाँके खाना पीना भऽ गेल कथी कथी देलक ह खाना मे
नहि हमरा तऽ अभी खाना पीना बनतै हमरा कनि आ जेलैए देहाती मुर्गा सेह बनैत छै आ लेट भऽ गेल हे की कहू अहाँसँ तब अहाँ की की खानामे खयली हे
अहाँके तऽ विचार सेम टू सेम हमरे जइसन छै कहै कि आज हमरो कने उहे अऐल हा जो अहाँ कने अऐलक ह ओ हमरा कने एगो एगो नहि अलक हा हमरा कने तऽ दू दूगो देहाती मुर्गी अऐल हा
सें कहै छिय तऽ बड़ी नीक बात छै कहली तब तऽ अहाँ तऽ बन के खा लेब होब हमरे कने लेट भऽ गेल हे की कहू
अहाँ तऽ एगो देहाती मुर्गी के खा लेली बना के आ एगो जे ब ओ रखले छी ओ मुर्गी मुर्ग न मुर्गी छी तऽ ओ अंडा दी ने तऽ ओकरा रखले छी ओकरा नहि मारब ओ अंडा दी तऽ अंडा बना के खाायम
आऔर सब बतैयौ आऔर कही घूमे जाय के प्लान नहि छै की अहाँके
अच्छा अहाँ कहने रहली कि अहाँ हमरा दस दिन बाद दावतमे बुलायब लेकिन अहाँ नहि बुलली अहाँ कितना झूठ बोलैली जब नहि मन रहलक बुलाबयके तऽ अहाँ नहि बुलैत
अहाँ बड मजाक करै छी अभी दस दिन भेलैयए कहाँ हमर तऽ परसो बैडे छै ने अहाँके भूल जाइ छी क काह ने बुलायम अहाँ तऽ हमर सभसँ पसन्दीदा सहेली छी हम तऽ अहाँके पहिले ही बुलायब यहाँ घबराउ नहि हम तऽ अहाँके एक दिन पहिले ही बुला ले हे
ओ आओर ह अच्छा अहाँके गर्मीके छुट्टी भऽ गेल
हँ की कहू गर्मीके छुट्टी तऽ भइए गेल हे लेकिन एतेक गर्मीमे हालत खराब होइ छै ने कि अथिी कहू गर्मीके छुट्टी मनाउ की हइ गर्मी झेलू की कहू अहाँ बताउ अहाँके गर्मीके छुट्टी भऽ गेल
हँ हमरो गरमीके छुट्टी भऽ गेल सोचै छै कि ए बार वाटर पार्क चलती घूमे अहाँ चलब हमरा जरे
देखियौ ने हमरो बड्ड मन छै वाटर पार्क जाय के लेकिन हमरा कने ने हमर परिवार मे कोनो जाइते नहि छै आ हम कहै छी कि हमरा जाय के छै वाटर पार्क तऽ सब कहै छै कथिी कि नहि होते गन्दा पानी टै छै नहि पानी चेंज करै छै लेकिन तऽ एते आदमी के तऽ हम देखै छियै नाय साफे पानी दिााय देबे छै एगो तऽ अहाँ जायब तऽ हमरो कहब तऽ हमहूँ जायब काहेकि हमर परिवारमे तऽ कोनो नहि जायवला छै
अहााँके घर के हालत हमरे जैसन छै हमर परिवार मे कोनो नहि जाय के चाहे छै हम तऽ कहली से हम जायब तऽ मम्मी सब कहे रह नहि नहि जायके वह व गन्दा पानी हो गेलेलक वहं हो गेलेलक व हो गेलक अहाँ जब बी तभी ने अहाँके पता चली कि अहाँ वह का हो गेला ना हो गेला बन गले सब यहा ओ हो केेला तऽ ओ होकेेला अहाँ सब सब कहे लागा सोचैत छै एकबार चुपके चिपके चलती अहाँ आम या दू तीन दििन के बाद चल
ह तब तऽ मजा आयत हँ तऽ सहिए कहै छी घूमेय चलब लेकिन सभके बताय के चलब एने छुपा के नहि चलब की
तऽ अहाँके परिवारवलाा मान जाइय हमर परिवार वाला नहि मानतहु
के ने मानते हम जायब ने अहाँके साथमे तऽ कहाह ने मानते आओर सभ बतैयौ अहाँ तऽ मुर्गा खयली हे तब कैसे कैसे मुर्गा बनयली हेज हमर तऽ अभी बनिते छै बड लेट भऽ गेलै की कहू पता नहि विधु हँ बोलियौ
ह हमरा तऽ देहाती मुर्गी नहि आबे हे बनाबे तऽ हमर खाना तऽ हमर मम्मीए बनेली ह आ अहाँके मालूम बा हम कथी खैली हे ओमे हम तऽ खैली ह दू दू गो जे पिसवा होकेे ने दुनू बैठ के च गेली हे बड़ा मस्त लागल ह खाय मे
बाप रे बापा अहाँ तऽ खाायके बड़ शौकीन छी की कहू हमरा तऽ हँसी आबै छै
ई तऽ अहाँ बिलकुल सही कहली हम ने खाना खाय मे एकदम पीछे नही रहली एकदम आगे ही रह लेकनका कहू खाना खायली से देखबे मे नहि लागल इतना पातर बारी इतना खियाल बारी से अहाँ देखम तऽ कहब से अहाँ हमर सहली सहेली बारी अहा ते बड़ी पतली बड़ी खियाल दोसरे बाारी ऐसेचछा तऽ हम अहाँ से दोस य नह रखती
नहि एतेक ऐसे बात नहि छै अइसन बात नहि छै अहाँ तऽ बड़ सुन्दर छी अहाँके तऽ रूप छै क कहू आओरसभ बतैौ ने अहाँके अहाँ कैसे कहै छी कि अहाँ सुन्दर नहि लगै छै हमरा तऽ अहाँ बड् सुन्दर लगै छै की कहू अहाँसँ बड नीक लगै छी हमरा तऽ मन छै कि हमहूँ अहाँके जैसन देखथि तऽ कतेक नीक लागत ने आओर सब बत बतै यौ अहाँके कि हाल समाचारसभ
त हाल चमचा तऽ सभ ठीके छै अहाँ अपनन कहल जा
हँ खाना पीना भऽ गेल
हँ कहिली तो खाना पीना भऽ गेल अहाँके खाना पीना बड़ा लेट से ब छैे जादा टेस्टी बनै छै क
हँ बोलियौ ने अच्छा हम भूल गेल छलियै अहाँके लीची पसन्द छै कि नहि
लीची हँ हमरा पसन्दे छै अच्छा लग खाय मे हनका कहू ए बार जे हमर लीच ओहिमे ने इतना ने पिलुआ रहलक इतना ने पिलुआ क दस गो लीची तोती खााय ले तऽ ओमे नओ गो मे तऽ पिलुे निकलती हाल एगो बच्चे तऽ खइतीी लेकिन मीठो हो गेलेला लेकिन पिलवो हो गेलेला
अच्छा अहाँ कनि आम पाकै छै हमरा कनि तऽ आम पाकैत छै लेकिन हमरा तऽ आमके पेड़े नहि छै तऽ हम तऽ बाजारके खाइ छियै ओतेक नहि नीक लागैत छै अहाँ कने आमके पेड़ छै
पर अहाँ कहिली कि हमरा कनि आम पाकै छै जब अहाँ कने पेड़े नहि खे तऽ आम कैसे पाकै छै अहाँ बर बड़ मजाक करैेली
आओर सब कहल जाउ सभ समाचार सब ठीक छैय?
सभ ठीक छैय अहाँ बतैयौ हमर सहेली छी अहाँ आओर अहाँके कपड़ामे कोन कोन कपड़ा पसन्द छैय पहनयके?
हमरा तऽ पटियाल अच्छा लागेला लहेंगा अच्छा लागेला स्टाइलिश कपड़े थोड़े छोटे छोटे कपड़े ईसभ बड़ नीक लागेला। आओर अहाँके कोन कोन कपड़ा नीक लागेला?
सब नीक लागै छैय हमरा तऽ।
तब ताज अहाँ खानामे एकदम चाप चाप से खाये।
आओर सभ आओर अहाँके कहाँ कहाँ घूमय जायके मोन करै छैय?
हम तऽ कहयली कि वाटर पार्क चलती अहाँ चल चलब हमरा जोड़य की न?
हँ काहे नै चलब।
आओर सब अहाँ के चिकेन बनावे आबे ला?
की कहै छी अहाँ?
अहाँके चिकेन बनाबे आबे ला?
हँ हमरा तऽ आबैत छैय सहेली चिकेन बनाबै अहाँ हमरा घरपे आयब ने तऽ हम अहाँके सिखा देब कि कैसे बनैत छैय चिकेन की।
बात तऽ हम अहाँके घरे आयम तऽ अहाँ हमरा जरूर सिखायम सुनले बारी क अहाँ चिकेन बड़ मस्त बनाबेली अहाँके हाथ से जो खाला उ सोचेला की काश अयसन अयसन डेली मिल जायत खाय ला तऽ ठीक बा तऽ अहाँ से बात करके बड़ नीक लागल।
ठीक छैय हम अहाँके ने बादमे फोन करब यादसे अहाँ परसू जरूर आयब हमर बर्थडेमे ठीक छैय ने।
हँ हम जरूर आयब अहाँके बर्थडे मे अहाँ बुलले बारी तऽ अऐबे करब ने ठीक छैय तऽ।